ह
हँ सखी की कर रहल छियै
की कर सखियखन कहन बच्चो बैसल छियै
अच्छा आओर केहन चलै छै च केहन हाल चाल अछि अछि
ह ठीक यिय
ठीक य घर परिवारमे सब
घरो परिवार सब ठीक यए अह अहाँ बताबु बाल बच्चा बच्चाके बारेमे
बना रहल छै घरे मे
ह गरम के छुट्टीमे छियै हमरो सबके बच्चा हमरो सबके बच्चा चार भ गेल गेल गर्मीे छु्टी
अच्छा तऽ कतहुके प्रोग्राम नहि केलियै यए
अभी तऽ नहि प्रोग्राम हँ गाँंव जाय ले सोच रहल छीियै गाँव जेबै दादी दादी दादी घर जेतै बच्चा सब
अच्छा अच्छा क कोनो विशेष की एहने
अ्षीक के टाइम छै तऽ सोचले बच्चा सब अपना गाँव कहल चल दादीे यहाँ जेबै त चल बाबू दादी एहिठाम
हँ नहि जरूरी भी छै
खेला
हँ नहि नहि जरूरी छै परिवार सङ्गे रहैके बहुत जादा जरूरी छै आइ काल्हि के बच्चा तऽ ओहने चाहे छै कि हमरा एकानं्त बासी बना दे सबकछ तऽ नीक रहै खाली एकग ी भी य मोबइल द दिअ बस बच्चा सब ओकरेमे खुश रहै छै
खुश रहै छै हँ आओर सब बताबू पनााकि खाना पीना
हँ ह ह खाना पीना भए गेल गेलै आइ
ह
अ कनी गैस खतम भए गेल रहै तऽ ओकरेमे कनि परेशान छलहुँ
हँ बात तऽ ठीके छै मेन महंगाई ले के एतना गैस के किल्लत भेल छै बहिन बतबै बला नहि छै गैस नहि भेटै छै लोकके
ह बड किल्लत छै आार दू चार जगह फोन कलहुँ तब एक जगह हम सभके भेटल पच्चीस दिन भए गेल रहै आ नम्बर तऽ लगैले छियै लेकिन दस दिन बाद जे हँ नम
तो नहि ने छै
हँ से से तऽ सबस जाददा दिक्कत दिक्कत होइ छै ने
हँ हँ हँ ई जे महगाई जे भए गेले ने गैस के जे रेट जे बढ़ि गेलै रह ओकर बाद जे गैसी किल्लत भए गेलै से लोक बहुत परेशानी भए गेलै
अरे एकेटा के नहि ने बढ़ल छै सबटा तो बढ़ले छै खाय वाला तेल के दाम बढ़ले गेस्ट के दाम बढ़ले छै आ पेट्रोल ओहने बढ़ले डीजल ओहने बढ़ल अछि आदमी की करत कहु ने
ह सबटा सामान एहन नहि छै क कोई भी सामान सबटा सामान धीरे धीे बढ़ले जाइ छै आी सम समस्या छै आदमी के बहुत
हँ कतहु नहि अहाँके उ सरकार हमलोग के सास लेबे दै छै
कतहु नहि कहीँ कोनो चीज यहाँ जइयौ ने मार्केट क्रिकेट कोइ भी ई चीज के ल जइयो ने ह कोनो साग सब्जी किछो लेल जइयो यहाँ त कोई भी चीज अहाँं के नहि सस्ता
किछु नहि किछु नहि नहि आमदनी ओहने छै लेकिन खर्चा बढ़ले जाइ छै
जाइ छै तनी कु ने खर्चा बढ़ल खर्चा जे डेली के खर्चा या उ तऽ हेबे करत भोजन भात खान पान जे आदमी के जरूरी के जे सामान छै त यहााँ के लिए ये पत जेना लिय अहाँ पर महगाई बढ़ै टाका पइ सा रह है कि नहि जते से हुए जते से हए आदमी लोक व्यवस्था करैए पड़ै छै भोजन भात सबस मेन जरूर आदमी केतनो महगा बढ़ि जायत लेकिन इएह छै कि महगा भोजन भात बिना त लोक के बनेवला छै नहि अहाँ कहनहु अहाँके कहनहु तऽ बाल बच्चा बच्चा के घरवालला के बना के दिय हे बड़द महगाई
आ नहि आ अहाँके जेना जीवै के आदत हो जाइ छै फिर अहाँ सोचबै कि ओकरामे कमी कर देल जाइत
नहि होइ छै केना हेतै आदमीके ओ ओ अनुसार आदमी के लोको के व्यवस्था करे पड़ जाय छै
ब बस ओहि तऽ से बड़का द दिक्कत छै आइ कल कोइ आदमी ई नहि स ज छै कि अहाँ खाली दाल रोटी या अ सब्जी भात खा कऽ रह जाइ ओकरामे कनि न कनि बेसी आदमी मिलाइे दै छै पहिले रहै छलै किी
दिन यहा रोट सब् खाली खयबै या भाते सब्जी खयबै चिक्कन तऽ आदमी मेन छै देखियौ लोग जे बाले बच्चा बच्चा जे पढ़तै लिखते हमहीँ जे भरि दििन यहाँ हम जे भरि दिना खटै छियै काम करै छियै घर अङ्गना भरि इच्छा भोजन नहि लेबै महगाई रहै कि जे भी रहै लेकिन हह केना काज चलत केना उठ के फेर यहाँ खड़ा हेवे केना फेर बिहान भए क उठ केे यहा खाना पीना करबै यहाँ किछो करबै यहाँ स्वस्थ रहबै तब ने मेन छै आदमी भोजन भात
बढ़े वाला बच्चा सब छै हँ बढ़े वाला बच्चा सब छै ओकरा नहि दूध दही देबै अहाँ तऽ केना ओकर शरीरो बढ़त
ज शरीर हँ पुष्टि भेटतै कहाँ केना केना विकास हेतै बच्चाे
बच्चा सभके से सेना कहै छै कि सरकार हमसभ के गला घोट दै छै
घोटि दै छै हँ हँ अपना आरके मेन छै कि इ से अपनासँ क्लास के आदमी के और बेसी दिक्कत भए जाय छै
हँ देखियौ अमीर आदमी कलज दिक्कत नहि छै आ गरीब आदमी के कोनो दिक्कत नहि छै किछु कमा के लेलक रात के खा पी करके सब सुतलक जे हँ जे हो छै से हम मिडिले क्
मिडिल क्लासके होइ छै अहाँ किछु कए नहि सकै छियै अहाँ जे चीज छै सोचि समझ क प्रतिष्ठा देखते हुए हर चीज
हँ करैके पड़े छै
पै छै
हँ पहिले तऽ आदमी सोचैत छलै कि चलो कनि कनि मनी पैसा बचा कऽ सोनो चाँदी खरीद लैत छी कि अच्छा खराब समयमे कनि ओ काम देत
काम देैत नहि नहि ओ है ने
कोटा नाको वला खरीदे के सोचै छियै तऽ सोचै छै कि जब तक दू हजार तीन हजार टा भेटतै त तख केना खरी
तखनिते ने खरीदबै तऽ ओते महँगाई भए गेलै अपनो सभके आदमी सोचियो नहि सकै छै लेनाइ तऽ दूर के बात सोच भी नहि सकै छी अख जेितना जेवर के महगाई भए गेलै सोना चाँदी के माय ग एग बिीछिऔ खरीदेल जौ बहिन त यहाँ के सोचे पड़े छै जे चीज ओ सए पचास के चीज रहैं ओहो यहाँके दू हजार ओहो यहाँके पन्द्रह सए हजार पन्द्रह सए मे हयैत
आ आ पहिले से हम सभ खरीदे छलियै कि एक त कान के खरीदे जाइ छल ियै तऽ नकमुन्नी जे रहे छै ओ हम सबके फ्रए दे दे छल ले जा कोनो दिक्कत नहि आ त जाय छियै नकमुनियो खरीदे लेल तऽ लगे छै कि बाप रे बाप हम केितना बड़का काज
हँ बड़का काज क कऽ एलहु ह बहुत तऽ ओएह ने छै मेन छै आदमी के लोक तना उतना महंगा बनि गेले मिडिल क्लास के कोई आमदनी नहि छै आ ओकर बाद छै गस सब खर्चा आदमी के लो के बढ़ले जा परिवार बढ़त त खर्चा बढ़बे ने कर
बढ़बे करत सही बात छै ओहने बाल बच्चा के फीसो छै ओहने कपड़ो लत्ता
ओहनो कड़ केहनो अहाँ इसकुल मे देबै बाल बच्चाके फीस लागत फेर ट्यूशन देबै नहि देबै त केना हेतै
केना हेतै आ नहियो ट्यूशन देबै बहिीन तऽ कम से कम इतना तऽ करबै ने के ओकरा कॉपी किताब देबे हे के पड़े छै ड्रेस देबेहे के पड़े छै भाड़ा देबेे पड़े या फिर कहू फीस देबेये पड़े या तऽ केना आदमी उ ई सब मे सामान जसे बैठेत ई महगाई जे छै बाप रे बाप
नाकदम केने छै आदमी के गर्मी से जादे महगाई बढ़ि गेलै ठीके कह भहगााय देख कओर लोको टेंन से लोक धुनि द दे छै टेंशन होय छै आग केना समय चलते लोक के जे टाका पैसाद महीना ला आदमी के एहन समस्या भए जा छै कि लोग आग सोचे पड़े छै कि से अगला महीना की हेत आगाँ अबै तब की हेतै
की हेतै नहि बड दिमाग खराब हो जाइ छै भ ह सर के की छै सरकार खाली आदेश दे दै छै कि ए एहन काज करू चीज नहि खरीदी ओ चीज नहि करू आ
छै तऽ कते आशा लगा क लोक कहलक नहि ई नेता जीतै तऽ हमरा सभके बड़ विकास हैत सबकुछु सस्ता हेतै सबकछ महगाइ घटतै महगाइ सस्ता ओहि समयमे क तेल बाजै छै किछु नहि करब ओ करब आ ओकर बाद जे स्थिति कए दै छै हमरा यहाँके
आ सरकार अपनन मे कोन ची कटौती कटौती करै छै देश विदेश घुमबे करै छै गार्ड सब रखबे करै छै सब चीज त करबे करै छै आ जे कटौती करैके के छै हँ जे कटौती करबाका के छै से नागरिक करत
नागरिक कात
हँ नेता ने करत नेता जे चलत रोडो तऽ ओकर आग पूछे मे दस टा गाड़ी ओकरा सिक्योरिटी में रहत किया तऽ ओकरा कोई मार नहि दे आँ तो ओकरा मे पेट्रोल न जात
पेट्रोल जरे नहि छै हँ नहि ने पेट्रोल जरे छै ने सबब कुछ इतना महगा केए देलकें धीरे धीरे धीरे धीरे और महंगाइ भेल जाय छेलय आमदनी लोक किछु नहि छै
अच्छा एकटा हँ एकटा बात पूछै छलियै कि अहाँके कार्यके काज भेटल यऽ
हँ काज तऽ भेटल ही ने
हँ चलू ओ कार्यके काज जे भेट
केहन छै काजी बहिन ई तऽ हमरा तऽ ओएह ने सम बढ़िया
ए बड नीक बड नीक काज छै अहाँके घर बैसल सभ काम करू आ एकरामे कोनो समयके फिक्स नहि छै कि अहाँके एतने समयमे पूरा करयके छै लेकिन हँं देखियौ जितना जल्दी काज कर लेबै ओतना जल्दी अहाँके टाका भेटत
भेटते हैं तेंस बहिन सोचलियै हम बहिन आर सब सखी सब अथ त हम सोचलियै कि नहि त देखै छियै कए कऽ
आ एकरामे कोनो विशेष काज अहाँ आ नहि देखियौ एकरामे कोनो विशेष काज नहि करयके छै जहाँ जेना अ अहाँ हम अभी गप करै छी ने एहि गपको क आ अहाँ के टका कमबय
हँ तब तऽ बहिन बहुत नीक छै तब
बड नीक छै आ जानै छियै एकरामे नाप पैसा पैसा के जोड़ के हिसाब क के अहाँके एककाउंट में ई क्रेडिट कर देत अहाँ कें पहिले दु रुपया द के आ एकाउंट वेरीफाई करै छै आ तखन अहाँके जे पैसा बनत से अहाँके क्रेडिट कर दै छै
ह नहि तऽ तब तऽ बड नीक छै बहीन तब अपो आरके कोइ आम आमदनी नहि रहै तऽ इहो कम से कम हेतै तऽ बहुत साथ सहयोग हेते ने बाल बच्चा के आ मेन छै अपना हमरा यहााँ के घर करबै बैसल अमीन छै हँ - नरकी छियै ह गृहिणी छियै हँ आ कतहु जे दोसर कोनो आमदनी नहि छै इएह ई एले तऽ कोनो कम भेले
नहि नहि ई काज करबै अहाँके जे भेटल अछि तकर हँ तऽ हम अहाँके फिर जे हो अहाँके परेशानी हेतै तऽ अहाँ हमरास से पूछि लेबै ने हमरा बुझल अछि तऽ हम अहाँके सब समझा देब ठीक छै ने अभी हमर आल छथिन कनि हुनका चाय पानी हम दऽ
ठीक ठीक ठ ठीके छै बहिन ठीके छै राखू ठीक ठीक छै राखु